हू।
की हाल चाल? कहाँ किछौ सुतल पड़ल छी।
अच्छा।
कखैन अयबै?
हो ऐं कनिये काल आओर टाइम लागत ओ प्रिंटरवला आबि गेल छलै। ओकरे सर्विस कऽ रहल छै। खेनाइ छोड़ि देबै खेनाइ लयेऽ कऽ आयब।
अच्छा सएह कहलीयै ऐते राति हँ खनाइके की करबै?
खेनाइ लऽऐ के आयब।
ह
हँ सुनलियै।
बनलै की बनलै हे मेस मे जाइये।
माछ बनलै।
अच्छा।
माछ, माछ, माछ बनलै।
अच्छा माछ, भात, रोटी।
हँ ओ कनि प्रिन्टर ठीक करै छै, प्रिन्टर ठीक करै छै। तकर बाद ओ जाइया तखन हम, ओ जाइये तखन अबै छी। हॅं खेनाइ छोड़ि देबै, आय घर पर नहि बनायब।
अच्छा।
आओर सब?
आओर सब ठीके ठाक, लाल पीसा सऽ गप्पो भेल छलए?
नहि कहाँ भेल रहे। हम नहि ककरो गप्प केलियै हमरा एम्हरे एखन बिजी छलहुँ तऽ कतय गप्प करतियै। हू
ह।
अहाँ अहाँ नहि केने रहिैयेन?
नहि हम क्यूटीके केने रहियै नहि उ खेलथि।
ह्म्म।
तकरबाद ईसभ गप्प भेल छलए कनि मनि।
हँ।
ह हू
आ हुनका लाल चाचा से नहि गप्प भेल रहे?
नहि लाल पिछड़िया कहा केलियै ने उ एखन ओ की गप करथिन एखन तऽ ओते गप ओ नहिये करथिन तऽ ताहि दुआरे हम नहि करै छियै। सोनू के एकबेर कऽ देबैन एखन अही।
अच्छा।
हू हाल चाल बुइझ लेबइन।
आओर सब अहोूँ दिस पानि पड़ल हँ?
हँ हँ।
हु।
पानि तऽ पड़लै लेकिन गर्मी कम होइके नाम नहि लै छै गर्मी ओहने छै प्रचण्ड सनक।
हँ गर्मी तऽ इ बड़ छै।
प्रचंडे गर्मी छैय। और सब कहियौ नव समाचार।
नय नव समाचार किछ नय उहे ओकरे वेट करै छी उ बना रहल छैय। ओ बनतै त जैब विदा हैब।
ह आ ओ कहिया देत यौ फ्रेम जे देलियै बनबै लए।
ओ फोन करतै ओकरा तखन ओ हमरा फोन करत। ह ओ जखन कम्प्लीट भ जेतै त ओ फोन करतै।
त अन्दाज नै कहलकै कै दिन लगय छैय।
तीन, चारि दिन ओय स बेसी थोड़े लगतै।
मंगल तक द देयतै त मंगल के देैतियै स्टेटस से गप।
किया मङ्गल के की छियै।
हनुमान जीके दिन छैन मङ्गलके।
ओ से बात से त जाइयो पड़त त जेबै तखन ने अखन आब ओ ओय दिन लऽ गेल रहै आब थोड़े हमरा लऽ जैत।
आब अपने जैब ऑफिस से ऑफिसमे गाड़ी लऽ लेब जैब। जखन ऑफिसके गाड़ी त दिनमे पाँच बेरके डेहरी जाइ छैय।
हलो।
हँ कहलौं ऑफिसके गाड़ी त जाइते रहै छैय अपन जखन, अच्छा
हूँ।
हलो आय चुनिया बड़ काॅल क रहल ए की बात। अही केने हेबैन तैय दुआरे ओहो करैत हेथि। हलो। हलो। आबाजे रुइक जाइ छैय। एँ हँ आवाजे रुइक जाइ छैय आ
त नहि अइछ की।
नय लगैये नेटवर्कके प्रॉब्लम हेतै।
काजे रुइक जा
हँ नै आबे आरके प्रोबलम हमरा देिश हँ। हू।
डिस्टर्बेंस होइ छैय दिक्कत अबैत हेतय। हुँ।
जे हेतै से
की सब भेलय।
जलपान। नय किछ भेलइ जलपानमे आइ सांझ स अहीमे लागल छी त जलपान की हेतै चाह पीके हँ चाह पीके एहिमे लागल छी ओ एलै आँय।
की कह की क की कहलियै।
नहि नहि ओ सब सँ बात नहि छै।
अचछा अछा और सब। मोने खराब लगैत रहै छै हमेशा माथे भरियाल रहै छै। की करतै लोक।